हँऽ।
की हाल चाल छै?
ठिक छै तोहर?
हमरो ठीक छै।
की करै छही।
नै कुछो बैठल छियै, तू बताही।
हमहुूँ नै किछो हम कनि पढ़ाई छियै।
ओ कथी पढ़ै छीही।
अभी तऽ विज्ञान पढ़ैत रहियौ।
विज्ञान मे कथी बायोलॉजी, की फिजिक्स, की केमिस्ट्री?
बाॅयोलाॅजी।
ओ बायोलॉजी में कोन चैप्टर रहौ। प्रदूषण चैप्टर?
हँ।
ई चैप्टर बहुत जरूरी छेबो करे, आइ काल्हि बहुत ज्यादा प्रदूषण भऽ रहले हे।
हँ बहुत ज्यादा पोल्युशन भऽ रहलै है कि। पर्यावरण के पूरा नुकसान पहुँचा रहलै है, पॉल्यूशन।
पूरे नुकसान पहुँचा देलकै।
हँ।
अपन सबके वातावरण अपन सबके वातावरण कते प्रदूषण भऽ गेले हे आस पास के। खाली अथी सबके कारण भऽ रहलै हे। एतेक गन्दगी आइ काल्हि फैलै छै, एतेक गन्दगी फै
खाली गाड़ी सबके कारण भऽ रहलैया प्रदूषण।
हँ गाड़ियो सब छै आरो बहुत कारण छै, ने खाली गाड़िये के कारण तऽ नहि बना सकैत छियै। प्रदूषण अगर- अगर फैलैत छै तऽ
जललोके कारण हो कारण होइ छै हवा
हँ अभी तीन तरहसँ पॉल्यूशन फैल रहलै है, तीन ओ जगह छै जेकरा प्रदूषित कर रहले है, पहिला तऽ वायु के प्रदूषि त कऽ रहल है, दूसरा जल के आ तीसरा मिट्टी के।
हँ।
तीनू चीज के प्रदूषित कऽ रहले है।
हँ वाइस्ट है, जेना फ्रिज त्रिज से गैस निकल तऽ उसभ वातावरण मे जाइ छै, तऽ ओहेसँ गैस अथी होइ छै तऽ ओही से वायु प्रदूषण भऽ जाइ छै।
नै उ नै होइ छै। अथि फ्रिज जे होइ छै, अपन सबके रेफ्रिजरेटर जेकरा कहल जाइ छै। आरो एसी जे घर में लगै छै
हँ।
जते भी एहन चीज होइ छै, जैसे ठण्डा प्रदान होइ छै, ठण्डक प्रदान होइ छै ओहिमें एगो अथि होइ छै, कथी कहै छै, ओकरा गैस होइ छै क्लोरो फ्लोरो कार्बन जकर नाम होइ छै। इ ने वातावरण मे जाकऽ हवा के माध्यम से ओजन परत में छेद करैत छै।
जकर कारण प्रावेग्निक किरण अबै छै पृथ्वी पर।
ओजोन। हँ ओजन परत में छेद भऽ गेले हे वैसे प पृथ्वी पर परावैग्निकरण आ रहले हे, गर्मी देखै छीयै कते ज्यादा बढ़ गेले हे।
हँ उहे से मोतियाबिन्द भऽ जाइ छै आदमी सबके। बहुत प्रकार के चरमा- चमड़ा मे रोग हो जाइ छै।
मोतियाबिन्दो भऽ जाइ छै, चर्म रोग बहुत ज्यदा होइ छै, पराावैग्निकरण से।
हँ।
ओजोन परत जे अपन सबके पृथ्वी मे बन- बनल छै ओकर इएहे काम छै ने, जे उ परा- वैंग्निकरण के अन्दर आबो से रोके छै। लेकिन एतय तऽ एते ज्यादा प्रदूषण भऽ गेले हे, जे ओजोन परत मे छेद भऽ गेले हे।
हँ।
आ फेर जलो प्रदूषण होइ छै, बड़का- बड़का कारखाना ई सब में फैक्ट्री सब में जे पानी यूज करे छै, ओकरा सीधे नदी में प्रवाहित कऽ देय छै, जेहि कारण जलो प्रदूषण अत्यधिक भऽ गेले।
पानी आ ऊपर से गन्दा, ओके जते अवशिष्ट पदार्थ सब होइ छै कारखाना में से जते अथि सब निकलै छै गन्दा- गन्दा पदार्थ सब निकले छै, ओकरा सबके के सीधे जल में प्रवाहित कऽ दै छै।
हँ उएह चलते जल प्रदूषण, आ ऊपरसँ जे लाश- तास होइ छै, सभके सीधे नदी में अथी मे नदी मे फेेक दै छै, गंगाजी सबमे ओनाहिते।
हँ बहुत सारा एहन घाट छै, गंगा घाट, मणिर्कनिका घाट, गया घाट, बहुत सारा एहन घाट छै, बहुत सारा एहन घाट छै जाहि में सभके प्रवाह होइ छै, सब जलायल जाइ छै, ओकर अस्थि सब के अथि कयल जाइ छै।
सीधा दहा जाइ छै, आधा जलै छै आ दहा दै छै, ओकरा सीधा। इहो- इहो कारण छै।
जल प्रदूषण भऽ रहलै हे इहो सबसँ। आ ऊपर से एगो आओरो कारण छै, जल प्रदूषण के एगो आरो कारण छै।
कथी?
प्लास्टिक के यूज जे भऽ रहले है, तऽ प्लास्टिक के यूज कऽ के आदमी फेेक दै से जलले मे। हँ।
हँ।
ह प्लाास्टिक के पन्नी प्लास्टिक के पन्नी, प्लास्टिक के बोतल, सब चीज के यूज कऽ कऽ कऽ आ जल मे फेेक दै छै नदी ई सबमे आरो येएह सब से जल प्रदूषण भऽ रहलै हे।
हँ इहे स जल प्रदूषण होइ छै बहुत। चाहे कंकड़- तंकड़ फेेक दै छै ओहो से हो सकै छै जल प्रदूषण।
हूॅं आ वायु प्रदूषण के भी बहुत कारण छय।
हँ गैस फ्रीज ई सबमे से निकलत छइ च पान के जवाना मे ट्रेन चलै पर कि कहै छै ओकरा
धुवां- धुवां अथी पर इंजन पर।
इंजन पर चलैत रहय ने अथी तेल पर जे चलैत रहइ ने ट्रेन ओइमे से धुवां निक कारण बहुत पर्यावरण मे क्षति होइत रहै।
अच्छा हँ जेैसे ट्रेन म से धुआँ निकलैत रहै नऽ।
हँ पहिले जे चलैत रहइ ट्रेन,
हँ ओकरा कुछो तऽ कहैत रहै बहुत अच्छा भाप इंजन।
हँ भाप इंजन बला
हँ। भाप इंजन बला ट्रेन बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाबैत रहय।
आब तऽ साउंडो पॉल्यूशन आ गेलै हे।
हँ साउंडो पाॅल्यूशन बहुत ज्यादा
अत्यधिक डी जे डी जे ई सब चलाउ अथी से डी जे चलावत से होइ छै बहुत ते साउंड पोल्यूशन।
आइ काल्हि कोनो भी काम होइ छै घरमे केकरो भी छोटा से छोटा कोई भी ज आब तऽ देखै छियै जन्मदिनो इ सबमे लोक बड़का- बड़का गो डी जे मंगा लै छै घर पर।
हँ इहो से होइ छै साउंड पाॅल्यूशन बहुत।
छोटा- छोटा चीज मे भी साउंड पाॅल्यूशन भऽ रहल ए। एते बड़का- बड़का डी जे मंगा लै छै जे कान के कान के खराब कऽ दै छै आदमी के।
चाहे गाड़ियो इ सबमे आब साउंड बला सब बहुत हेब्बी साउंड लगा लै छै ओहो से होइ छै।
हूॅं इहेए चलते ने सी एन जी के उपयोग करऽ ल कहलकै हे सी एन जी मे से कनिक भी अवाज नै अबै छै नऽ।
हँ।
वेहेए चलते सी एन जी के उपयोग करऽ ल कहलकै हे।
ह
पाॅल्यूशन त धीरे- धीरे बहुत बढ़ रहलै ये पूरा दुनियां मे। पहिले जे खाइत रहै इ
ह हँ
देखैत रहियै एक महिना से नहैल रहै छलै, आब तऽ बर्से पड़ैत छै।
वर्षा पड़बो करै छै तऽ वर्षा पड़बो करैत छै तऽ कनि- मनि पर कऽ रहि जाइत छै, ओनाहिते कुछो भऽ रहलै है ब बा पड़ी गांवों साफ वर्षा न पड़ल है, तऽ शहर मे आरो की स्थिति हेते
हँ शहरोंमें नहि वर्षा पड़ि सकै छै
शहर में तऽ आरो ज्यदा प्रदूषण होइत छै, गाँवमे तऽ कनि कमो गाड़ी चले छै, आदमी के काम पड़े छै तऽ पैदलो चल जाइ छै, साइकिलो से चल जाइ छै। लेकिन शहर में तऽ कनिको काम भेल, तऽ उठेलक से जे मोटरसाइकिल नहि तऽ कार। छो नहि तऽ घरे पर से कैब बुक कऽ लेलक।
हँ।
ओतय तऽ आरो पैदल क्यो नहि चलय चाहै छै।
आरो ने तऽ पेड़ो ई सब जे कटाइ छै, ओहो से बहुत प्रदूषण बढ़ि रहलै यऽ, पेड़ सब जे रहते रहे ने प्रदूषण कम हेतै रहै।
हँ पेरो सब, गाँवोमे आब स्थिति खराब भ गेले, पेड़ बहुत कम देखे के लेल मिले छै।
हँ देखै छै जे बड़का- बड़का कारखाना सब खोलऽ चलते पेड़ सब काट दै छै आदमी सब, तै रोड- तोड बनाबे चलते पेड़ ई सब काट दै छै।
नै लेकिन सरकार आब नियम निकाललकै हे कि अगर रोड बन रहले है, या फिर कोई भी कारखाना खुल रहले है। ओतए के बीच में एगो बहुत बड़ा पेड़ आ रहले हे। जे कम से कम पचासो साल या फिर एक सए साल पुराना होइ। पेड़ तऽ ओ पेड़ के नहि काट ल जा सकै छै, ओ पेड़ काटे के अधिकार नहि छै, कोनो भी कोनो भी आदमी के। के ऊ पेर काटऽ के अधिकार नहि छै।
तब तऽ ठीक छै नियम।
हँ ई नियम निकलले है अभी नया- नया।
हॅंऽ।
ह
प्रदूषण के कारण वर्षा नै होइ छै, जेके कारण खेती में खेत मे अनाजो ई सब नहि उपजै छै।
नय।
हँ।
आरो शहर में की देखबीही जे अथी वायु प्रदूषण जे भऽ रहले हे। ओकर सबसे बड़का कारण छै मोटरसाइकिल।
हँ।
मोटरसाइकिल के आयु होइ छै मात्र पन्द्रह साल।
आ ओकरा चलबै छै आदमी तीस- तीस साल तक।
तीस- तीस साल तक, एहन- एहन आदमी होइ छै जे, पूरा जीवन चला दै छै।
हँ।
बहुत आदमी एहन होइ छै। आ उ मोटरसाइकिल जब पन्द्रह साल ओकर पूरा भए गेल, ओहिके बाद ओ बहुत जादा प्रदूषण अथि करै छै निकालै छै
हँ
बहुत जदाा प्रदूषण इन्क्रीज करै छै।
हँ।
लेकिन आदमी सब समझय के लेल तैयार नहि छै।
इहे के कारण हवा प्रदूषण बहुत होइ छै।
इ से नुकसानो केकरा छेय।
इसे नुकसान आदमीयके छै कि।
तब।
ह। पानियो इ सब मे बिना मतलब के ई सब फेक देय छै। इहो से तऽ न क नहि।
छबेय करै कि जे करैत। छै भोग्य तऽ उएहे छैय ने।
हँ आ प्लास्टिक कहियो गलबेय नहि। करै छै अपना सबके प्लास्टिक के बहुत कम।
प्लास्टिक के अगर उपयोगो कऽ रहल छियै ने तऽ ओकर बहुत सॉल्यूशन छै। अभी कुछे दिन पहिले एगो अथि निकालके रहै। सोल्यूशन निकालके रहे प्लास्टिक के यूज कायल प्लास्टिक के की करय के चाही। तऽ जते कुरकुरे बिस्किट वाला पन्नी होइ छै ओकरा। प्लास्टिक के बोतल जे होइ छो पानी वाला।
हँ
ओकरा मे एकदम टाइट टाइट टाइट से भरऽ के चाही एकदम टाइट से भर कऽ। आ जब ओकर यूज कयल जाइ छै तऽ ओ एगो ईंटा के जैसन मजगूत भ जाइ छै।
हँ तऽ ओकरा जमीन के अन्दर घर बनाबय से पहिले डाल देबऽ के चाही नय।
नय जमीन के अन्दर नय चाहे। उसे बहुत तरह के सजावट के चीज बन सकै छै जेनाकि। बहुत आदमी नर्सरी सब बनेने रहे छो जेना फुल इ सब बाला।
हँ
ओकरा घेरय के काम अबेय छै हमर सबके इस्कूल मे घेरायल रहे एक बेर।
हँ।
ओकरा घेरऽ के काम अबै छै नहि तऽ। दिवाल भी बने छै स नहि तऽ घरो आ बहुत आदमी बना रहले है। ओ बोतलमे बोतल।
देखलियै ह जे घर बने से पहिने ओकरा जमीन के अंन्दर डाल दै छै जाहिके कारण। मट्टी बहुत कम लगै छै जेना कुआँ ईसबके कोनो पहिलेके जमानामे। इनार ई सब होइत रहै ओकरा भरऽ मे। ओहो से भरा सकैत छै आ ऊपर से मच्छर।
ओ के अन्दर की केलक जे अथी प्लास्टिक के बोतल रहल उएह मे। प्लास्टिक के पन्नी जते भी भेल।
हँ।
एकदम टाइट टाइट टाइट से भर कऽ ओकरा ढक्कन के लगा देलक। तऽ ओ एगो जे बोतल होइ छै से अथी के ईंटा के काम करै छै।
हँ
अगर कोनो भी चीज जे जे हमरा सब लेल हानिकारक छै ओकर कुछ ने कुछ तऽ उपाय निकालेह। परै छै न।
हँ इहे उपाय ठीक छै एगो।
तऽ ई उपाय ठीक छै लेकिन कते आदमी एकरा फॉलो करै छै।
बहुत कम आदमी फॉलो करै छै जाहि के कारण अब।